हलो
हलो, वाहेगुरु जी।
वाहेगुरु, कहिड़ो हाल आ?
बढ़िया -तव्हां ॿुधायो?
बढ़िया- बढ़िया,
ॿियो थी आयव अमृत वेले मां,
हा -हा, थी आयासीं फुर्सत। नास्तो थी वियो, सभ- सभ। हुं-हुं
हा, ॿियो?
ॿियो सभु बढ़िया, सभु बढ़िया- बढ़िया।
हा, ॿियो? मम्मी कंदी हूंद न फोन?
हा -हा, रोज़।
हा
ह्म
ॿियो ॿुधायो? ह्म
ॾह यारहां थींदा और फोन कंदी,
हा
हम्
अच्छा मिड़ई टाइम पास खपे न, न।
ह्म
ॿियो ॿुधायो?
बस ॿियो सभु बढिया उहोई बस कंहिंमहल नवें बजे कंदी, कंहिंमहल ॾहें बजे कंदी, लग थोड़ो गुस्सो ईंदो आ। कि आन मां सुबुह सां कम कयां कि पहिंरियों फोन ते ॻाल्हायां, चवंदी आहियां हिनमहल रखु तूं पो कजाईं फोन। हम् हू बि वेंदी आ अमृत वेला, ईंदी आ थोड़ो सुम्हंदी आ वरी कम वम निपटी वेंदा हूंदसि सुबुह जो त वरी लॻंदो आ न थोड़ो कंहिंसां ॻाल्हाए माण्हू।
हा
आहिनि ॿियूं भेनरूं आहिनि ॿ पर हिकु राधा स्वामी आ हिकु ॿी आहे, त वरी हुनखे हाणे मम्मी अमृतेला वेंदी आ त हुनखे वरी मां खां हुतां जो सभु शेयर करण में मज़ो ईंदो तसि।
हा -हा,
अॼु हे परसाद बटिजो, अॼु हीअं थियो, अॼु हिन भॼन गायईं। हा, न त मतिलबु मां सां ॻालाइण में मज़ो ईंदो अथसि मतिलबु ॾींहं में ॿ ॿारि बि फोन थी वेंदी आ। हुए मां पंहिंजी गुॾिया खे चवंदी आहियास तूं हीअ मूंखे कंदी फोन रोज़।
उहो ई त। हा, उहो ई त गुॾिया खे मां बि चवंदी अयसि तां की भई डेली ॻाल्हाईंदी कर खाली ॾह मिनट त ई ॻाल्हंदी कर लेकिन लेकिन ॻाल्हाईंदी कर।
अच्छा।
उहो ई न लॻंदो न भई सॼे ॾींहं में माण्हू खोडो-खोडो देरि ॻाल्हाईंदा आहिनि पर अची भले खोडो देरि न ॻाल्हाए पर हिकु हिकु बार कंदी कर सॼो ॾींहुं निकिरी थो वञे तूं छा कंदी आहे की मूंखे हिकु फोन न करे पाईंदी आहे।
शादी थी वई अथसि हुनजी?
हा, हिकु गुॾिया जी शादी थी वई आ।
अच्छा।
हिकु घर में आहे पढ़ंदी आ।
अच्छा-अच्छा।
हम्म। तंजा, तंजा ॿार घणा अथव?
हिकु दिल्लीअ में जॉब कंदो आ।
दिल्लीअ में?
हा-हा।
अच्छा।
ईंदो हाणे। उहा उहो वर्क फ्रॉम होम कंदी आहे, ॿारनि खे ट्यूशन पढ़ाईंदी आ।
हा।
हा।
ऐं नंढु छोकरो?
उहो स्कूल वियो।
कओ पणंदो अथव?
उहो ॾहो पढ़ंदो आहे।
अच्छा ॾओं पढ़ंदो आ। हम्म। ॿियो
बसि थी वियो असांजी माई वञे थी पई।
अच्छा, बर्तन मले?
हा, झाडू, पोछा, बर्तन सभु थी वियिस फुरसत।
हिकु ई माई कंदी अथव झाड़ू पोछा, बर्तन?
हा-हा, और कपिड़नि वारी ईंदी आहे त उहा धोई वई साढी अठे बजे उहा हली वई कपिड़ा धोई करे।
अच्छा, पिसाए रखंदा आहियो की मशीन मां घुमाएंदा आहियो?
के महिल कीअं, के महिल कीअं।
अच्छा। हा, मां बि अमृत वेले मां आयमि त वरी पोइ मशीन लॻाई अची।
उहो मामा बि चईं ॿुधरु ॾींहुं थींदो आहे असां वटि।
हा, बाकी कपिड़ा उहो छा धोई वठिता बाक़ी झाड़ू -पोछे, बर्तन वारी माई ईंदी देरि सां ग्यारहें खनि। ईंदी आ।
बस मां हाणे हे वेंदो न, हाणे मां फुरसत आयां, हाणे मां कुछ भी क्यां वञी करे।
हूं
हा, सॼो
सही आ न, सवेल झाड़ू, पोचो, बर्तन भी थी व्यो त फिरी थी व्यो न माण्हूं।
हा, पर शुरूअ खां ई असांखे आदत ए न पेकन खां वठी ईअंईं थींदो आ पो असांजो।
हा हा, तहांजे पेकन में भी सवेल ही थींदो हुयो न नास्तो बि रो
बि हा
झाड़ू, पोचो, बर्तन सिनान
हा हा, बस ना नंव थींदा हुया, असां मतलब मम्मी चवंदी वन सिनान करे टिकाणे मथो टेके अच।
हा हा
त वरी, हिते बि आयासीं, त हिते बि ऊअंईं ऊंअंईं मिल्यो त कोई दिक्कत ई न लॻी।
हा सिनान पाणी त मां बि कंदी आयां, सुभूह जो उथण सां ई करंदी आयां भली अमृतवेलो, हिते हफ़्ते में ट्रे दफ़ा थींदो आ। हूं, बाकी सिनान त हा, जुमो, आतवार, ॿुधर।
बाक़ी त, सिनान न त मां उथण सां ई कंदी आयांस, पो ई चांय पीअंदी आयां, उओई माण्हूं चवंदा एन सिनान कंदी आं, मां च्यो हा, पहिंरों चांय ही पो पीअंदी आयां।
हूं
छा हे सिनान थी तो वञे त, माण्हूं फुर्सत न, पो वरी कम त सॼो ॾींह हलंदो ई हलंदो पयो।
हा, और जो न कर न, पो मुंजो बि सिधो ॿारहां या ॿ।
हा, न मां उथण सां इन करे बुर्श करे सिनान करे पो ई, अची चांय पीअंदी आयां।
हां, पर थी वेंदो आ न सुबूह सां, त हिक ॾाढो वॾो कम लथल हूंदो आ।
हा त पो वरी सॼो ॾींह कम हलंदा रहंदा, अॻे झाड़ू, पोचा, बर्तन हाणे झाड़ू, पोचा, बर्तन बि मायूं। करन त, माण्हूं सिनान त, हा सिनान त थियण खपे। उथी, न त सिनान मां करे ई छॾंदी आं सुबूह जो।
हा, असांजे वट हो आया न, झूलेलाल वारा। आया हुया, सतना वारा।
अछा, कॾी?
हा, ट्रोॼूं, आया हुया।
अच्छा
हा, त उनन जो प्रोग्राम हुयो, लंगर हुयो उते।
अच्छा
असां बि करायो आ न, बीस तारीक जो, ईंदासीं न हेॾे।
छा, करायो तव?
इहो, बहिराणो कढ़ायो आ।
अच्छा
अचजो न, बीस तारीक जो।
अच्छा, झूलेलाल जो कढ़ायो?
हा हा, उते ई हा झूलेलाल मंदिर में ही।
अच्छा, हा हाणे चालीहो भी शुरू थींदो न क
हा, हा तॾहिं त बीस तारीख़ ॾिनी तऊं न असांखे। हा, उते ईंदासीं न।
हुं- हुं, हा। इंदासीं
अरे उते ई त ईंदा, त अचजो न?
हा, हा- हा।
थींदो आहे, हे सभु।
हुं।
हिते हिंदुस्तानी वग़ैरह आहिनि न, त इहे सभु शयूं घटि थींदियूं आहिनि हिते।
हा, हा।
बढ़िया, ॾाढो मज़ो आयो। बरसात एॾी हुई, टियो ॾींहुं भाई हेॾी बरसात हुई कि बंद थियण नालो ई न शाम। चालू थी
हा हिते बि ईअं, कल कल्ह यानी की सॼी राति बारिश पई हुई। लाइट बंदि थी वई सॼी रात्, लाइट बंदि हुई।
अच्छा।
हुं, त अॼु अची वई त ह एं इनवेटर लॻल आहिनि त ठीकु आहे भई पंखा हल् त जंहिंजे घर न आहे त वरी पोइ, चवनि निंड ई न कई आ, निंड ई न कई आहे चवनि।
हा वरी बि न, एॾी बरसाति पई आहे न, त थोरो मौसम थधो
हा पर तॾहिं बि, मतलबु ॿार अरियल जा जीअं म छ चिंता त लॻे थो न कि पंखो हले।
पंखो हले, कूलर भले न हले।
हा। असांजे घर त लॻलि आहे इनवेटर, पर मुंहिंजा पेका लोकल आहिनि, सभु स हुजनि। लाइट ई बंदि हुई, ॿार सुम्हिया न आहिनि, ॿार सुम्हिया न आहिनि, त वरी सुबुह जो सुम्ह था पवनि न उथी क अची सॼी रात। न सन्ना आहियूं।
हुं, पर तव्हांखे फ़र्क़ु न पवंदो हूंदव निंड्र करे या न कर ह न?
न, त इनवेटर लॻल आहे न, पंखो हले प्यो न असांजो, कूलर बंदि थी वियो पंखो
हा पर जीअं, अमृतवेला वारनि खे आदत पइजी वई आहे न जाॻण जी त एॾो न लंदो आहे निंड्र थी अचे निंड्र थी अचे।
न पोइ मां ॾींहं जो कवर करे वठंदी आहियां, ॾींहं जो सुम्ही पंदी आहियां ॿ टे घंटा। हुं मंझंदि जो ॾुध पी। करे, अऊं टे घंटा त ॿधल आहे, टे साढी टे घंटा सुम्हंदी आहियां त टी साढी टीं बजे सुम्हंदमि, छहें साढे छहें इहें उथंदी आहियां वञी करे।
हूं, असांजी हिक भाभी हूंदी हुई, उहा बि जो मंझंदि खां सुम्हंदी हुई साढी छहें उथी, सतनी उथी भई मां त हेॾो, कॾहिं न सुम्ही आहियां, मां हिकु ॾेढ घंटो।
न- न टे घंटा मां बि सुम्हंदी आहियां। साढी टीं सुम्हंदी आहियां, त साढे शहें खनि उथंदी आहियां।
हुं। एतिरी देरि त असां टे घंटा, त राति जो सुमंदा आहियूं, हिकु थी थो वञे सुम्हण खे।
हा।
मंझंदि जो ईअं ई, हिकु ॾेढ घंटो हा न?
हा ॾींहं जो बि, ॾींहं जो बि वरी पो सुमंदा आहियूं न त पो राति जो बि लेट ई थी वेंदी आहे सुम्हण खे। छो कि निंड्र न ईंदी आ राति जो जल्दी। भई ॾींहं जो हेॾी निंड थी वञे। त पोइ राति जो ईअं हिकु थी वेंदो आ। बसि भले कम न हूंदोआ मा वेठ तिल्दी आयां पर ईअं साहेड़ा ॿारहां हिक खां पहिले निंड न ईंददी आ।
मूंखे पोणे टे थींदा आहिनि सुम्हण खे। सवा चईं बजे हे राइट अची वेंदो।
हा। त अमृत। ते काय भजी वेंदा आहियो।
असां घर जो नेम करे पोइ पंजे बजे।
अच्छा पंजे बजे ह न साढे छहें त ख़तम थी वेंदो हूंदो न? हलो।
हलो, हलो हा पंजे बजे ॿुधायो न?
त साढे छह बजे ख़त्म थी वेंदो हूंदो न न? हा। हा सही आ न।
साढी छहें अची वरी पोइ सुम्ही पवंदा आहियूं थोरी देरि वरी पोइ स्कूल टाइम थिए हिनजो त स्कूल टिफ़िन ठाहे स्कूल मोकिल।
हुं हुं मां बि अची करे लेटंदी आहियां। पोइ निंड् अची वई त ठीकु आ न त पोइ वरी उथी खड़ी थींदी आहियां। अॼु वरी कपिड़ा धोइणा हुया त वरी पोइ न सुमियम अची करे। न त सुम् पोवंदी आहियां त कलाकु ॾेढु अची वेंदी आ निंड् न ईंदी आहे त पोइ ऊथ उथी वठंदी आहियां।
बर तार ॿियो। नास्तो ठही वियो तहांजो?
बसि हाणे ठाहींदमि।
हम
कपिड़नि ते लॻमि त वरी हाणे सोनी खे उथारे चांहि ॾिनीमांसि। वरी बसि हाणे नाश्तो ठाहींदमि।